राधे-राधे।
की हाल-चाल यौ, की सब भऽ रहल एछ।
राधे-राधे सब बढ़ियाँ अपन कहु।
आ अपने एखन कता छी। हैंयौ गाँव से अहाँ निकलौ अवाज अहाँ अपन नेट सही क के राखु यौ, अहां के अ वाज क्लियर नै आबै या।
कनि
स्पष्ट नै आबै या यौ अहाँ के अवाज। चुप किया भऽ गेलियै यौ, चुप रहबै ते अहाँ के रुपैया कैट
नेटवर्क प्रॉब्लम छै, कनि रुकु हम कनि वाइ-फाई लऽ रहल छी। अहाँ लेने पर रहब।
हाँ अहाँ के तहन रुपया नै मिला। एं अहाँ जे ई सब ई अहाँ तहन फेर दोसर के ऑर्डर हॉटस्पॉट जे लेबै दोसर केे
अवाज ते आएब
हाँ। हाँ, हाँ अवाज आबे दियो कुनू बात पॉट जे दोसर से लेबै हाँ अवाज आबै या यौ। बा के, कता छी अपने।
हम त अखन कनि बहिन ओते आएल छी।
बहिन लग आच्छा आच्छा। हमु तऽ अखन भ्रमण मे छी, अखन हम काशी मे। आँ। अहूं काशी
अहीं के आनंद एछ, अहीं के आनंद एछ, बाबा विश्वनाथ के नग री मे एकदम
आहा। गंगा जी पासे ते और कुनो बात नै या। और तहन फेर की कहै छै की सब तब भो बाहर मे भोजन-तोजन भेलै फाइव स्टार होटल मे।
भोजन ते घर में हेते ने यो, घर के व्यंजन, घर के व्यंजन आ होटल के व्यंजन मे अकाश
हाँ ए याब मे सच नै बाजय के छै, एहि आ पर अहाँ के झूठे बाजत बात कर की, की भेल अहाँ के से।
नै साएह बजियौ ने, गप करियौ ने।
और तहन फेर की कहै छै की की दिनचर्या भेल अहाँ के आय भोर सँ अखन तक।
अखन तक मे किछ नै वर्तमान मे एछ।
फाइव स्टार अरे फ अहाँ के फाइव एस टार होटल सँ अहाँ उठलियै, तहन अहाँ के खाय पिबै बला मिलल सेहाए ने यौ। भोजन केएने रहि अहाँ कथी आय
तरकारी बनल छै अहाँ के। आलू कुम्हरोड़ी, आलू बिड़या। आलू के सन्ना। भात, दाएल।
ह्म्म।
घरके खेनाइ खाइमे जे आनन्द छै से एम्हर उम्हरमे नहि ने।
बिलकुल बिलकुल आ ओर तन फेर की
मजबूरीमे खा लिए, पाइ रहै छै तऽ बाहरो सभटा नीके लगै छैय।
और अहाँके दस पहिया गाड़ी चलैए बढ़िआँसँ।
सभ चीज चलि रहल छै मिला जुला कऽ घीच तीर कऽ।
हम ते अखने की कहु, हमरा हमरा पास जे दस, पचीसटा जे नौकर सब एछ।
ह्म्म।
बड़ा आब हमरा लागै या। पचास साइठ टा नौकर लेबऽ पड़त।
समयसँ अहाँ जे छै से ओकरा पाइ नहि दैत हेबै ताहि दुआरे ओ तंग करैए नहि। तें जे मजदूर छै ओकरा मजदूरके तऽ अहाँ काज करबियौ आ ओकरा पाइ चाही किएक तऽ ओ जे छै से भरि दिन काज करतै तकर बादे साँझमे जा कऽ जे छैय। त ओ अपन अहाँके परिवार पोषण करै छैय।
की कहू द दस करोड़ रुपैआ मिलैया। दस करोड़ रुपआमे की कहू चालीस पचास टा नौकरे रहि जाइ छैय। दू तीन करोड़ तऽ वह में चल जाइया तऽ सात करोड़ रुपआ देबी। न त सात करोड़ रुपआ से की करू। सात करोड़ चार दस पच्चीस टा गर्लफ्रेंड रखने छियै आ ओ।
तऽ ओकरो पास हँ सही बात छै ओकरा।
मित्र मन्द केआ के महिला वित्रम मन्दी राखने हम क्षमा प्रा तऽ महिला मित्र सब जे छथि ने बड हूं नहि ऐस सबमें चेक करबे पड़त तऽ।
त ने तऽ यहाँ कहै छै पच्चीस टा हमरा छथि बीसटा छथि हुनका सभसँ दूरी बना। राखू
बिलकुल बिलकुल एखनेसँ दूरी बढ़ा देलियै तहन नैय आब की करल जेतै यौ। हँ तहन आबिसँ चलू त। । द देल जेतै तहन आब आब आब आब तहन फेर आब। नकरके आब पेमेंट भऽ जेतै समय समय पर कोनो बात नहि छै। आओर अहाँ सबके नौकर सेवा। कार प जाइ छी नैय।
हमसभ तऽ अपने मजदूर आदमी छी।
हेयो हँ त की कह छिये केना कहे छिये अहाँ।
हमस तऽ अपने मजदूर आदमी छी। जित
एना केना हँ। तहन हमरा लग काम करबै।
हँ यौ काम। त हम सभटा कहै छियै।
तहन हमरा लग काम करबै।
कोनो एहन काज नहि छै जे हम नहि कऽ सकैत छी।
ह ओ बात न। ठ ई खुशी भेल अपनेके।
सब आओर सब की सब भऽ रहल छै अहाँके। फर
अ हमर की भऽ रहल अछि एखन अहाँसँ हम बात कऽ रहल छी। आओर ई कत ई कॉल कते मिनट तक चलता है दस। मिनट त कि पन्द्रह मिनट त से हमरा। कनी जानकारी दे आँ।
चीज नहि बजबाक छै अपने आप जे छै से अथी हे के।
अच्छा अपने हथथ चलि जेताार एखन की अछि। शाम अखन पानि भेज रहल छी।
बाह स्नान भेलै।
स्नान नहि आब दू बजे स्नान ल पुछबै अहाँ यौ। ।
हम तऽ अहाँके जे छै से। दू अढ़ाई तीन जखन फुरसत भेटैया नहा जाइ छै।
ह।
हँ, हमसभ अहाँके छै से मजदूर आदमी कखनहु कतहु केम्हरो निकलि गेलहुँ तऽ ओहि समयमे जे छै से देखै नहि ने छीयई समय जे कतेक बजलै कि जखन जतय मौका लागल किछु खा पी लेलहुँ, जखन जतय मौका लागल नहा लेलहुँ।
हां माॅं अहाँ
आँय।
हँ तऽ की कहै छै हम अपने आपके भोजन दऽ रहल छी आब आओर की करब। न गे त ब। दाईल, भात, झिमनी के भुजिया धात्री के चट
बहुत सुन्दर, धात्री के चटनी
हूं।
धात्री उपलब्ध अछि ओतऽ?
हं यै, आओर अं ई आओर कुण्डलीके भुजिया
एह एह एह एह भोज तोज छलै यौ?
भोज तोज की रहतै यौ, हमरा सभ तऽ बुझाइये हमसब तऽन स्वर्गेमे आब की कहु
आनन्द तऽ अहींके अछि।
आ बस एकटा पास अईछ
कनियां के न ओ गोलगप्प गोलगप्प पावाली लगि जाय छनि खाय लै
ऐं गोलगप्पा वाली लग जे जाइ हँ गूपचूप त घूप चुप बला कहै छै कि हमर कस्टमर बढ़ल आं तऽ
तऽ नीक बात, अहाँ ओनाहु राधे राधे आदमी अहाँस तऽ ओकरा पूर्ण विश्वास रहतै।
कि किनका बारेमे अहाँ बाजै छियै?
वएह ओहि दिन जे भेटल रहैथ अहांके कहू तऽ
कुत्ता वला
हूँ हूँ जिनका पर छुटल रहनि, हँ हँ हँ जिनका पर छु टल रहनि भो भो कऽ कऽ
नहि नहि छुट्टल नहि रहनि ओ पाले पोसई छै खुईल गेल छलै आ आओर त बताऊ आर सब की भ रहल रहलैक? अपनेके अहाँके जे अहाँके चेक कैंसिल भऽ गेल की? ओ जेे दस करो देने रहियई अहां
अहम न
हँ हँ
हमर सभटा बाउंस बाउंसे कऽ जाई छै। काउंटे मे नहि पाई रहे छै। काउं
के कोनसभ हई अखने तऽ अहाँके डीलिंग भेल रहए ओतेक अम्बानीसँ, पचास करोड़के आं की भऽ गेल? ओ पचास करोड़ रुपया नहि भेजलकै अम्बानी को फेर कॉल किया नहि केलियई अहां
नहि नहि हम एहन काज नहि करै छियै। हम कहलहुँ तऽ हमसभ जे छै से अहाँके सभ रङ्गके काज कऽ सकै छी जेम्हरे भेट गेल तेम्हरे चलि गेलहुँ।
से त कोनो बात नै छै। आओर तहन फेर की कहै छै आशूजी के की हाल छै?
हुनको ठीकेठाक छनि, अखनि ओकर हाॅ हाॅस्पीटल हाॅस्पीटल में अखनि छैथ चिकित्सा पदाधिकारी छैथि ने।
अच्छा ई उद्घाटन करथिन की?
हँ चिकित्सा पदाधिकारी छथि ओ अपन ओ जे छै से सब सिस्टम मे रहै छै छैथ।
ओ तऽ हुनकर हुनकर अन्दर जे आंय अन्दर जे दस पन्द्रह पचासटा जे डाॅक्टर टर सब छलनिए से सब की की कहै छनि हुनका लतियैबितो छनि की?
चिकित्सा पदाधिकारी छथिन हुनके मतलब ओ जे कहि देथिन सएह हेत
अच्छा हमरा बुझायल की हुनके लत्तीयबय लगै छै। ओ ओ अच्छा खाली नहि आबै, हैं यौ एकटा तऽ। कहिया यौऽ। इ सब- अगला साल किनका सँ।
ऐं
किनका साथ।
लड़की सुन्दर-सुयोग्य छथिन।
ओ हम तऽ एखन भोजन कऽ रहल छी, आओर अहाँ बजैत रहू दू मिनट कन्टिन्यू एकरती। आओर की सब क रहल छै, बारे में बजियौ ने एक बेर। शुरू कऽ दियौने दू मिनट।
हँ से रहै छनि, कष्ट छनि हुनको कनिए दिन तकर बाद अहाँके फ्री भऽ जेतैथि ओहो। तब आम ताम चलै छै।
आम, आम- ताम तऽ बढ़ बहुत बढ़िआँ देखियौ ने कच्चे आम छै छोटे छोटे आम छै। नान छै। जे। मतलब हमरा ल, करबे की केला हमरा। हमरा लगयै जे मजरो नहि देलकै य। शायद आब अगिले साल करै।
नहि तऽ, आब जे छै से ओकरा प्रतीक्षा करू।
कथी करू, ओना तऽ हम सुनै छिय जे इम्हरे पहिले क। आम होय छै। ह अप जाउ सब। पहिले इम्हरे आम होइ छै।
नीक बात छै ओ अहाँ जाबत। गेल हेबै ने ताबे सैध गेले हेतै।
हू ने। लेकिन ई बात अच्। से बात नहि छै। ए तऽ। जे गोलकप्पा अइछ। हूं। ओ से रुकु से बड्ड नि।
बिना लहसुन- प्याजके।
हँ।
नीक भेल, खुशी भेल।
त अपने क अपने कहि। हँ।
जहिए अहाँ बजा लेबै।
हम तऽ आइए बजार दै छी बात आउ।